हेलो
हाँ हेलो नमस्ते
-ते
केहन छी
हम तो ठीक अछि
आओर बताउ की हो रहल‌ हन
कुछ नै सब बैठ के बच्चा लोक के पढ़ा रहलियै हें
अ-
हाँ खाना पीना भेए गेल
की बनैलि रहै खाना मे अहाँ
आज बनैलियै रहै दाल भात सब्जी
हँ-हमरो आर के यहाँ ओहे भेल रहै दाल भात चोखा
अ हँ परहत्रक भोजन दाल भात चोखा
भूजीया तरूआ इहे सब तनि तिलौरी तिलौरी अदौरी तिलौरी छेन लेली ओकर आर के भोजन भाए गेल सलाद के साथ हमर जे स्वामीजी छथिन हुनका दालि भरिके पूरी बड़ा पसन्द आबै छै हूँ खीर पूरी बड़ा मोन सँ खेलैन
हाँ हमरो सास के दाल भात पुरी बहुत अच्छा लगै छै
आ हमर आइ स्वामी बोलखिं हन आइ त यहाँ पर तनि मौसम बड़ा बढ़िया भेल छै बारिश उड़ीस भेलै हन वर्षा बूंदी भेल हन त बोलै छथि आइ त गर्मी के ओत्ते प्रहार नै है तऽ अहाँ तनी हमरा लेल आइ कष्ट करू जे अहाँ तनि हमर मनपसन्दके
भोजन बनाके
बनाउ हँ हँ खीर पूरी बना कऽ देब राति मे हम कहलियै अच्छा ठीक छै तऽ कनि हमरा परिवार मे सबके गैस उस के दिक्कत होइ छै तऽ सोचलियै जे चना भरि कऽ नहि बनबै छियै मूँग के दालि भर कऽ बना दें वएह मूंग के दालि भरिके अपन सीटी मारि देबै साँझ मे ओकरा सुखा देबे बढ़ियाँ से तड़का उड़का जे मारे के होइ छै से तड़का मारि देबै प्याज मिरचाइ लहसुन अदरक तनिये नीमक ओइमे मिला देैके होइ छै आ तनी खटास लेल हम की करै छी ने जे ओहिमे तनी अचार मिला दै छी
ओ
आचार हँ अपन कोनो अचार लऽ लेली- ल सकै छी जेना आम के अचार भेलै या ओंरा के आचार भेलै या कोनो भी जे खट्टास वला अचार होइ छै नींबुओ के अचार अहाँ मिला सकै छी जैसे ओहि मे तनि खट्टास आ जाय फेर ओकरा अंटा के गेहूं के जे अंटा होइ छै गेहूंम के अंटा के अहाँ गूथ लूँ बढ़ियाँ सँ मरैदक आओकर सँ लौया बना बना क बना बना क ओहि मे दालि भरि देली तनि ठोक देली तएल देली आ त ओहे चावल के खीर अपन बनाएल जाइ छै चाउर के खीर अरबा चाउर के
हाँ
हाँ अरबा चाउर के खीर बनएली अपन दूध मे डाली के तनी चिनी डाएल देली ओइमे तनी खोआ भी डालि दैय छियै हिनका पसन्द आबै हइ ख़ौआ वला खीर ओ पर तनिक खोवा मिला देली ओहि मे तनि जे ड्राई फूट आर भेल काजु किसमिस बदाम इ सब त तनी घी फ्राई क लेली अगब काटि क हूँ ओमे बढ़ियाँ सँ त डालि क अपन बना देली त बड़ा मन सँ खाइ छथि आ एक- ओ सब्जी बना देलक कथि क सब्जी खेथिन आलू परोड़ के सब्जी खेबैय परवल त होबे करै हइ ओहा सोचली जे ठीक छै आलू परोड़ के सब्जीयो बना लेबै ओकरे तैयारी करल जेतै आ तनि ओहिमे तनि समय भी त लगै छै न
हाँ बहुत समय लगै छै की
हमे ओहा सोचलियै जे तनि अराम स बनाएल जाय आ साँझिक त उहा या त सत्तू भरिक भी पूरी खाएल जाइ छै
हँ
बोललखिन एगो चटनीयो बना देबै
हँ आम के चटनी गुड़ वला
हँ आम के चटनी गुड़ वला या फिर ई तीसी के चटनी होइ छै हमरा आर के एने जेना तिल होइ छै ने ओनाहिते तीसी होइ छै तीसी के तऽ की करबै हम मार्केट से बाजार स अपन गेलन लऽ एलन हमरा आर के तऽ खेते मे होइ छै तऽ तनि तीसी राखि लै छथिन हमर साउस तनि राखि लेलहूँ जे पूरा साल भरिके अपन होइ छै फेर ओकरा बढ़ियाँ स सुखाउ सूखा देलन फेर ओ हल्का सा ओकरा भूजि देलन आगि मे हँ कराही मे डालि क कनि भूजी देलहुँ भुजला के बाद ओकरा पीसा कऽ लऽ आबै छथिन आज कल्ह त मिक्सीए ग्राइंडर मे पिस लेलन ऐंय हँ मिक्सी अपन पिसा जायत छै आज कल कहाँ चक्की उक्की के केछ - दौड़ लगेतै हाँ अपने पीसक एकगो डब्बा मे भरि क राखि बुझली ओकर बाद जब खाई के होइ छै त अहाँ ओहि मे तनि दहीयो के साथ खा सकै छी गर्मीमे जना रायता उइ- त तीसी त कनि गर्म न होइ छै
हाँ
त गरमी होइ छै तें त ठंडी मे इ सब खाए ली हमे आर खूब खाइ छी गर्मी मे कभी कभार मन लुसफूसाइ छै खाइ के मन हो जाइत छै त ओहा ओहा मे की करलियै गर्मी के टाइम मे दही मिला देली आ निमक काला निमक जे होइ छै से बड़ा सोनगर लागै छै लहसुन प्याज हमे आर जना ठंडी के मौसम भेल न जाड़ा मे जाड़ा मे मिलेली तनि ओइ मे घी अहांँक के मिलबै के है नहि तऽ आहांँ ओकरा‌ घी नमक लहसुन प्याज लहसुन प्याज नहियो मिलेबै ओ अपने बहुत गरम होइ छै लहसुन प्याज मिलबै के जरुरी नहि होइ हमे अर‌ तनी ओकरा‌ सऽ हंँ ठंडा के दिन मे सादा रखली तनि निमक मिला देली हल्का सा सरसों के तेल मिला देली मिर्चाय खाय छी‌ तऽ अहाँ अपन मिरचाय मिला दियौ ओइ मे हरियर मिरचाय काइट कऽ बारीक बारीक मेहीं मेहीं क काइट दियो ओइ मे मिला ली‌ खूब बढ़ियाँ एक नंबर भऽ गेल
हंँ आओर क-क बनाबै के आबै छी
हम तऽ इहे स
हमहुँ बनैबियै
अच्छा अहांँ की बनबै हमे आर तऽ सत्तू भरि क पूरी भी‌ बनलैहन यहाँ के लिट्टी चोखा तऽ फेमसे हइ
हंँ कबो कबो बना छी
बनबै छियै ओ तऽ अहांँ कैय मे बनबै छियै
आ चुल्हा मे‌ जलाके गोइठा तगारी मे गोइठा से जला करके तब बनाबै छी सुंदर सुंदर लगै
हमहुँ आर ओनाहिंते बनबै छियै हंँ घी के भी खाउ देसी घी के म-
हंँ देसी घी तऽ अच्छा लगै छै खाय मे बड़ी महंगा देसी घी भी बड़ी महंगा मिलै छै
अरे बा- बताउ ने आब तऽ पहिले ओ जमाना भी रहैय जे अपना अपना दूराऽ पर अपने अपने गाय भैंस अपन रहै रहे लोक सब पाइल लै रहै दूध भ गेल मलाई भ गेल खोआ भ गेल अपने पास हो जाइ हइ आजकल के उ सब तऽ आजकल ओइ सब के के ओत्ते मेहनत केरैलेल चाहतै जे हम घर मे एगो जौन जोकर रहै नौकर रखि क हमे उ हूँ माल-जाल के पालू बड़ा न
हाँ बहुत खर्चा दिन दिन भर के टाइमो बीत जाइ छी
हाँ दिन भर के समय मे ओमे बीत जायत फेर ओकर दवाई हइ बिरो हइ खान हइ पान हइ नहान हइ धोआन हइ सब त करै के परै छै एगो इन- -सान जैसन तऽ ओकरो पालै के होइ छै
हाँ
की कहबै हम पहिले के ही जमाना अगर अपना आर देखल जाइ पीछे वला ही जमाना तनिक ठीक होइ रहै खान पान भी बढ़ियाँ होइ रहै सब चीज बढ़ियाँ से आसनी से अपने पीछ पीछवाड़ी मे बारि होइ रहै बारि से अपन सब्जी जे भी है तनि हरा सब्जी अपन
साग सब्जी होइ जाइ छै
त बना लेली खा लेली जना तरुआ खाइ क मोन करै छै ऐं अभी कहिया के बोलत जे हाँ फ्रेश है फ्रेश है ताजा छै ताजा छै ताजा थोड़ी न रहै छै दू दिन के एक दिन भए गेल तब अहाँ के देलक एना बारी भेल त जा क अपन बैगन तोड़ लेल
तोड़ लेली कद्दू तोड़ लेली कद्दू कोहरा तोड़ लेली घर के स्वाद के बातें कुछ आओर छै
नै कुछ आओर होइ छै लेकिन आज कल वो सब मजा कहाँ जे छै सलादो अहाँ खेबैय ओहो खीरा रहत दू तीन दिन के
हूँ
जेना मिर्चायै जेना अहाँ ल कऽ आबै छी एक बार ल कऽ आ गेली पाउ भर एक आधा के जी
मिर्चाइयौ बहुत मंहगा छै होइ छै
पहिले होइ रहै अपने घर मे गाछ उगा देली
हूँ
नानी दादी के टाइम पर देखै रहियै जब बाड़ी मे मिर्ची के पेड़ अपन लगा देलकै मिर्चा के जखनी मन होइ रहै जा कऽ अपन तोड़ ल कऽ दसगो पंद्रहगो तोड़ क लएलक पुरा दिन अपन कर लेलक मिर्ची के अचार बनेलक मिर्चीयो के चटनी बनबै छलै कत्ते सुन- -दर लगै छलैय
कते सुंदर आएल छै
मकइ के रोटी अचार घी मिरची के अचार के साथे त बढ़ियाँ लगै छै
हंँ आब कहाँ मकइ के रोटी बनबै छी कबो कबो ठंडा मे बनै छी की
पहिले केना हाथ पर ठोकै रहै आजकल ठोकनायौ नै अबै छै हम तऽ कभी कभी खाइ के मन करतऽ तबे पर धऽ कऽ फैला दै छी की करब हाथ पर जते बनायब टूटिये टूटिये जायत की करै या मनमे जुबानी नै फिसलैय त ओहए अपन ज- जुबानो के त स्वाद तऽ मंगै छै इहाए सब भोजन भात के तऽ इहाए सब लीला होबे करै छै तनि मेहनत तऽ करहै के परै हइ बढ़ियाँ स्वाद चाही तऽ अहांँ के त बनाभही के पड़त तनि मेहनत त करयै के पड़त तभीये अहाँके त भोजन मिलत सही समय स आ बढ़ियाँ बाहर से कतबो खरीद कऽ लेबै न लिट्टी लऽ आउ या दालि भरि क पूरी लऽ आउ सत्तू पराठा लऽ आउ
ओ नहि बाद स्वाद नहि आबै छी
स्वाद न मिलत पैसो लगि
खाली पैसा लगे छै दुनिया भर के पैसा
तऽ आ खेला के बाद
हंँ बीस रुपया बीस रुपया मे एगो
ओहि मे गैस बनै लगत तऽ की बनैलक गत ओकर लेल अलग से अहाँ दवाई खाउ
ऐसन खाना खा कऽ की करतै
हँय घरे मे बना लेबे छी सब बाल बुतरु खा लेबे छी
हूँ उएह घर मे बनायब तऽ अहांँ चारियो गो खाएब‌ तऽ आहाँ के तनी पेट भारी न‌ लगत लिट्टी घी भरल लिट्टीयो अगर आहाँ चाइर गो खा‌ ली तऽ आहांँके पेट भारी नहि लग आ बाहर से दूइयोगो खा कऽ एते लगत बाप रे क
नहि
हँ
ह खाय लेलौं मगर कभी कभी तऽ आब कते मेहनत करबै रोज कभी कभार बाहर खा लेली लेकिन ज्यादातर तऽ घरेमे बनबैके कोशिश करली आजकल तऽ यूट्यूब भी बढ़ियां
हँ यूट्यूब में बहुत तरह तरह के भोजन बनाबे के सिखाबे छै
ह ठीक छै तऽ हमर बच्चा तनि बुला रहलै हन कोनो काम होतै आँय हम अहाँके करै छी फेरो फ्री होब तऽ अहूँ कनि करब फ्री टाइममे ठीक छै तऽ प्रणाम